ल चा छी सब ठीक छै अपन बताए छै
सब ठीक छै तब खाना खीदा ख तब खाना पीना खा ले लेने छै
हू हो जाइ छै
हम तऽ अपन चॉकलेट के एगो फैक्ट्री खोलै छिय
अच्छा
अ ओहिमे से चॉकलेट अपने के देबे के चाहे छै हम तऽ आय न अपन हम चॉकलेट के फैक्ट्री पे हम अपने के चॉकलेट खियाइ छै
ह ह आम छी आम छी पहिले ओकरा घर पे आधा क लेबे छी ओकरा बाद आबै छी हम
अच्छा हमएगो फोर चूनर गाड़ियो खरीद ले छैय
अच्छा वाहन खरीदै छ
हँ वाहन खरीद लै छैय
अच्छा जानै छी हँ हम आज हम अपन दैनिक जीवन के बारे मे कुछो बताबै छैय।
अच्छा
रोज भोर में उठे छैई ओकरा बाद मुह हाथ धोवे छैय व्यायाम वाम करे कहै छिय ओकर बाद स व्यायाम कर जानै छैय न व्यायाम करै छैय अपन हँ व्यायाम करै छैय अपन शरीर स्वस्थ रहै छैय मन प्रसन्न रहै छै दिन भरि आदमी के मन लगै छैय काम उम मे ओकरा बाद नास्ता करै छैय ओकरा पढ़ाइ करै छैय ओकरा समय पर अपन कॉलेज जाहै छैय। कॉलेज में शिक्षक सब बहुत कुछो सिखाबब औसर मलब हम बहुत कुछ सिखे के अवसर प्राप्त होइ छैय। आ हमर मित्र सब सब संगग मिल के पढ़ाई करै छैय एक दूसरे क सहयोग कर
हमरा सहपाठी सब हमरो बहुत सहयोग करै छैय।
अच्छा
ह हमरा सहपाठी सबके पुठ्य पाठिका हमारे सहपाठी छैय हमर पुष्ट पुष्ट पाथिका देव देवे छैय बहुत बढ़िया हमर पुस्तक छैय हमरा पास छैय।
अच्छा खाली समय मे हम किताब पढ़े छ क्रिकेट खेले छै मोबाइल चले छैय। मोबाइल मे शिक्षक अथि सिखे वालला शिक्षक वीडियो देखइ छैय।
अच्छा चलचित्र देखै छैय अपने? फोन में चलचित्र देखे छैय दूर भाषा
हँ ओकररा सोचै छियै कि ज्यादा अमीके अथी नहि होइ छैय समय बर्बाद नहि होइ छैय।
आ ह
अ हमरा प्रकृत बहुत पसन्द अछि पूरा गाछ वृक्ष नदी खेत स्वच्छ वातावरण
आ जब हमार हमार दिवाली के पर्व आबै छैय महान पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व तब हम घूमे जा है छैय।
अच्छा हमारा लगा कि मतलब पर्यावरण रक्षा करै छैय सबस बढ़िआ काम होबय छैय। पर्यावरण रक्षा करै छैय उह करै छैय तऽ पूरा सब आदमी ठीक रहै छैय हम मानै छियै कि मेहनत अनुशासन सफलता ई सब जीवन के होइ छैय पूंजी होइ छैय।
हँ सही बात छैय।
जीवन मे बहुत कठिनाइय अबै छैय पर ओ टाइम पे अपना के मजबूत बनै छैय।
हु कठोर से कठोर समय मे अपना के जोन खड़ा र रह गेलय छैय उह बहुत स फल आदमी बनै छैय वही देश के सम्भालै छैय। जेकरा अन्दर अनुशासन आ गेले छैय वही जीवन मे सफल होइ छैय।
हँ भविष्य मे हम सोचै छ कि भविष्य मे एगो सरकारी नौकरी कऽ लेबे छैय अपन परिवार परवार सबके अथिी के आइ बाप सबके अपन सहयोग उयोग करै छैय समाज उमाज पूरा अच्छास से रहै छैय।
ह यहि हमार जीवन के इहे हो हे के चाही छैय कि इहे हमर जीवन के लक्ष्य होइ छैय कि हम खुश रही दुनिया के खुश रखै छैय अपने परिवार के खुश रखे छैय अच्छा से खिलााय पिलाइ खान पान सब ठीक रखे छैय स्वस्थ रहै छैय, अपना पर्यावरण के स्वच्छ रखे छैय कोई भी प्रदूषण वाला चीज न करै छैय गन्दगी न फैलाए छैय अनुशासन रही छैय अपने पुत्र बच्चो को
सही बोलैय छैय हँ हँ
आ पुठ पास्टिका मे पढ़ाइ के सब उसको बढ़िया से करे छैय यही सब जीवन के लक्ष्य छैय यही सफलता के जीवन छैय।
अच्छा हँ परिवार जीवन के आधार होइ छैय। माता पिता हमर सफल पहिला शिक्षक होइ छैय। हुनका सभक प्रेम त्याग मार्गदर्शन करे हम जी जीवन मे आगे बढ़ौती छैय परिवार प्रेम सम्मान असहयोग रहत घर स्वर्ग जनक बनै छैय। हमारा अपन परिवार बहुत गर्व होइ छैय। शिक्षा मनुष्य जीवन बदल देबै छैय शिक्षा व्यक्ति
सही बात छैय सबके अपना परिवार पे अपना देश पे अपना भाषा पे सबके गर्व होवय के चाही कि कि हम एताना बढ़िया भाषा में एतता बढ़िया देश में रहय छैय अपना बढ़आ तब ई अपना गर्व होबयके चाही जब तक गर्व न होइ तऽ अपना तब तक अपना देश से अपना परिवार से प्यार न होइ छैय जब तक परिवारके लोग हमरा सहयोग नहि करै छी तब तक कोनो आगे न बड़ा से कर सकै छैय ई बात एकदम सत्य छैय।
सत्य वचन छैय विद्यालय आ कॉलेज केवल किताब न पढ़ै छैय ओहिमे अनुशासन सिखै छैय समय के महत्व सिखै छैय जिम्मेदारी के करे छैय कहै छ विद्यारी के काम सिर्फ पढ़ाई नहि होइ छैय विद्यार विद्यार्थी के काम छैय कि टीचर के सह अथी के शिक्षक के सम अथी करे सम्मान करै छैय माता पिता के सम्मान करै छैय। सहयोग करै छैय हमर बिहार इतिहास संस्कृति आ मतलब परम्पराके बहुत प्रसिद्ध होइ छै एतऽ मैथिली भाषा भोजपुरी भाषा शुद्ध हिन् दि भाषा बोलै छै हमारा मैथिली भाषा पे हमरा गर्व होइ छै अपन मातृभाषाके बचाबै खातिर हम जिम्मेदी लेबै छियै न ओकरा अधिक से अधिक हम भाषा के फैलावै छै ओकरा के भाषा के पूरा अच्छा बनाबै छै शुक शाकारी बनाबै छै खेती बाराती सब आधार अछि सब ठीक होेवै छैय किसान दिन रात मेहनत करय छैय। खाना पीना हमी के खााय छ किसान मेहनत करै छैय तब ने हमी के ल अनाज अबै छैय।
सही बात छैय अपना देश के किसान अपना देश
धर्म होबै छै कि अपन परिवार के रक्षा करै छैय आवश्यकता बा कि हमी के परिवार रक्षा हो मतलब परिवारन के रक्षा करै छैय प्लास्टिक व्लास्टिक के सामान कम से कम यूज करै छैय।
सही बात छैय। हमरा देश के किसान हमरा देश के किसान और हम हमरा देश के जवान सबसे बड़ा हमरा देश के आधार छैय जब तक हमर जवान बॉर्डर पे जब तक बॉर्डर पे न खड़ा रहै छैय तब तक हमनी सुखी
ह्म और बोलै छैय।
जब तक हमनी सुखी छैय तब तक ओ सब काम करै
हँ आरो बोलै छै
यही सब बात छै
तब ह अब तक तऽ तखनीक बहुत आगे बढ़ गेले छै मोबाइल इंटरनेट पढ़ाई के आसान बना देबे छै लेकिन मोबाइल के अगर सही अच्छा मे उपयोग करै छै त तबे ओ ठीक होे छै सेेकि मोबाइल से बहुत हानियो होवे छै बेकारमे बेकारके शो सोशल सोशल मीडिया पे आदमी समय बितबे छै पढ़ाइ ज्ञान ना सिखे छै मोबाइल के उपयोग करे छै के चाही न कि दुरुपयोग करैके चाही समय बहुत मूल्यवान होइ एक बार समय निकल जाइ छै तऽ कहू दोबारा न होइ छै जो व्यक्ति समय के सम्मान करै छै समय उसका सम्मान करै छै सफलता अक्षर उसी को मिलता है जस समय के सम्मान करता छै इसीलिए हम ई कहै छै कि योजना बनाबै छै कि सब समय के ही मूल्यवान समझै छै दोस्ती जीवन महत्वपूर्ण हिस्सा पर समय बहुत अच्छा अबै छै सच्चा मित्र हमेशा साथ रहबे छै सही रास्ता देखब छै खराब संगति कभी न साथ देबै छै छै क्यूकि संगति असर जीवन पे बहुत ज्यादा पढ़ै छै हमर अपना अथी पढ़ाइ करै छै कि अच्छा नौकरी वकरी कर लेबै छै सब सुखी आदमी रहै जे शादी उदी क के बचा उचा क के आदमी सुख सान से रहै छै ये सब तो चलै छैै अब कहाँ करै छियै खेती उती अब जवान अपन वहां पे लड़े छै आ किसान या धूप में लड़े छै
हमने के देश के लोगन के समझे के चाही छियै कि अपने देश के स्वच्छ रखे छै शुद्ध रखे छै अपने संस्कृति के फैलाय दूर दूर तक फैलाय के छै कोई पर्यावरण में गलती न करै छै गन्दगी न फैलावै छै तब हमर हमनी के देश विश्व गुरु भारत बनै छै
ह त शिक्षक के समान सबस पहिले करै छै खेती य किसान के मतलब की बोलै छै हम ह
देश आगे नहि बढ़ि सकै छै शिक्षा समय सफलता के रास्ता छै
अगर किसान जतय मेहनत करै छै ने उहे मेहनत करै छै तऽ आज हम खाइ छियै घरे बैठ ओ अगर मेहनत न करै छै किसान अपने जगह पे हमरो के तऽ किसाने ने हवै छै एक तरह से
सही बात छै हँ हमनियो किसान छै जवान देश के जो पे खड़ा छै सरहद पे खड़ा छै ओ हमनी न रहे छै तऽ कितना हमनी के कष्ट भए छै हमनी सुरक्षित सो नहि सकै छै
ह बहुत जरूरी होइ छै ईसभ चीज
सही बात छै
अब तऽ का करे छी अब तऽ अी के पढ़ लिख के अच्छा नौकरी वकरी करके ई सब कर के छै ओकर बाद अपन घर परिवार ब बना लेवे छैय ओकरा बाद सम्भालेके चाही अन्तमे हम य कहम छै कि अपन जीवन मे धैर्य रखे छै मेहनत करै छै सकार सकारात्मक सोचै छै सकारात्मक सच बहुत जरूरी होवै छै
सही बात छै जब तक आदमी सकारात्मक न सोचै छै तब तक आदमी सफल ता के ना चुम सकैत छै
जबतक आदमी न तब सफलता के राह पे आदमी ना चले छै
सही बात छै
बहुत जरूरी होइ छै सफलता
त इसी बातो को रखकर छै हम अपने वाणियो क विराम देबे के चाहै छै
ठीक छै रखै छी